इयहे समाचार
ठीक छैय अपन कहियौ अपन हाल समाचार बताउ?
अपनो ठीके छैय ह हम तऽ ठीके छियै अहाँ कहियौ।
हमरो ठीके छैय। तब धिय पुता आबि गेल?
धिया पुता हँ आयल तऽ एगो सुतल है एगो अभिय एले स्कुल से तऽ ओकरो खाना खुआकेऽ आ बैठल छी।
हँ हमहहुँ बाजारके विदा भेलियै तऽ कहलियै कनि अहाँसँ बात हँ सब चलि आयल आब टीसन भेज के बेर यय दूटा के दूटा टिसन जायत एकटा अँंगना मे रहत माछ अंगनेमे तऽ हम कहलहु कनि अबै छी बजारसँ दूर
अच्छा कथी लए जाइ छी बाजार कोनो मेघ लागल हे पानि पड़तै।
साग सब्जीसभ नहि छैय खतम भऽ गेल छै सएह लेबै आबि।
हमहूँ क कहि देबै फोन कऽ कऽ लेने अयतै सब्जी साग सब्जी।
चलू ने तऽ नहि जायब अहाँ?
नहि केना जाउ बौआ सब घरमे अकेले रहतै।
अच्छा तऽ चलू ने सावनमे कतहु पूजा करय लेलए नहि जायब।
चलब चलब कतहु छी हँ चलू सोम दिन आबै छी।
सोमे दिना चलू तऽ सोम दिना आबि जाय पूजा पाठ कऽ के।
हँ अगलाा सोमसँ शुरू छैय ने।
हँ हँ
छब्बीस तारख स छब्बीस तारीख स अपना आरके तऽ पूर्णिमाास सब होइ छैय किना।
देख लियौ तऽ तऽ चलै छी सभ कोइ फेर।
हू चलब तऽ अपना सब सभ आदमी जा कऽ अ पूजा कऽ लेब आ पूजा तूजा कऽ के चलि आयब।
कहियौ त आओर सब।
ठीके छैय अपन सुनाउ अँहां ठीक यऽ ने?
कहियौ आओर सभ।
आर सब बढ़िएं है आर सब ठीक छी।